हेलो हँ बोलियो
हेलो बापरे आवाज कतेक कट कट कर जाइ छल अही एक बार आर कने छली ने अभी ह बाहर निकललहुँ अभी तब आयल तऽ फेर कटि जायत तब खेनाइ उनाइ खा लेलियै
हमर दू तीन गो काल फॉल्स आज होइ गेल रह
हँ आइ ककरो नहि फोन होय रहए
हँ हमर बिना लगले फोन करै छौ आ फोन करलाके बाद वहाँ पर मतलब उठैबो नहि करे है बिना उठैले वहां सबमिट हो जाइ है क्वेश्चनो आ जाय है दस एको मिनट नहि उठायलौं ह तीन चार बार आइजा
हम ओइ घरमे छलहुँ ने किचेनमे तऽ किचेनमे नई ने
ओ अभीयो तऽ नहिंये आय रहल ल अपने क आवाज कटैहय हलो
हँ आवाज नई
हूं हँ आब आयल
फेर उंजिया लारल तऽ फेर आाज कटे लगत आज आज सभकेँ नहि भेलैन कतेक लोक फोन नहि कयलक हन आ साँझके सभ जब भेल हन साँझ
नई नई सबमिट अपने आप होई जाय हैय कार्य पूरा हो जाइ है बिना कॉल करनैहे कॉल करलो एगोक क दू बार दू बार बिना बात करनहीये सबमिट होय गेल आ दू बार सुबहमे होय गेल चारगो काॅल पाँचगो कॉल फॉल्स होइ गेल जेना बात कर ले हेलो हैलो